हेलो, की हाल चाल छै बहिन, सब ठीक छै।
और की कहि रहल छी अहाँ?
बस, खाना पानिके, भोजन पानिके तैयारी होबइ छै।
ओ हमे भी चाय पानि पी के बैसई छियै
अच्छा अच्छा आ बाल बच्चासभ नीक छथिन हँ हँ बाल बच्चा सब नीक छथिन अहाँके बाल बुतरु सब नीक छै नीक छै और बताउ इसकुलके छुट्टी खतम भ गेल हां हां, इसकुलके छुट्टी खतम भए गेल।
हां छुट्टी त हँसते खेलते बीत गेल, अब स्कुल खो खुजी गेल त फिर से बिहान पाच बजे उठे पड़ैत अछि, निंद नै टुटैत अछि।
हूं सही कहलहु नींद ना टूटे छी
ओऽ हमरो वहे हाल छलै पहिले दो दिन दस बजे तक सुतबैके आदत पड़ि गेल छल आब ठीक भे गेल तोहर मन लगैत छौ ईसकुल मे
पहले दिन मे तऽ नहि लगलै। सो लहुँ जे जखन आर एक महीना छुट्टी रहेतै। नीक रहितै मुदा जहिना क्लासमे गेलहु तोरा सभ सङ्गीके देखलियै सभ उदासी भगि भागि गेल।
हमरो सेहो प्रार्थना सभा मे जहिना जन गन मन बजल बाजलहु देह मे सेिहरन भए गेल लागल जेना हम अपन घर वापिस आबि गेलहु।
अस्कुल बिना सुना सुना लगैत छल छुट्टीमे कतेको दिन भर बोर भऽ गेल छलहुँ मोबाइल देखी देखी आँख दुखाय लागल छल।
हम तऽ नानी घेर घर गेल छलहुँ ओतय खूब आम खयलहुॅं पोखरिमे नहेलहुॅं पन्द्रह दिन बाद जब मन ऊबिया गेल इसकुलके तोहरा सभके बहुत मन पड़ैत छल।
नवका क्लास केहन लगौत छ लगैत छौ हम तऽ अठमामे आबि गेल छी किताब सब बड़ मोट मोट अछि।
हँ हमरो वैहे विज्ञानमे परमाणु आबि गेल अछि गणितमे बीज गणित मुदा शिक्षक लोकिन कहैत छथि जे धीरे धीरे सभ बुझा देताह तोहर क्लास टीचरके छथि एहि साल
श्वेता मैम छथिन बड़ नीक पढ़बै छथिन। कल ही हमरासँ छु ी के अनुभव पर निबन्ध लिखवा लिखवओल नित
हमर संजय सर छथिन ऊ तऽ पहिला दिन कहलन कहलनि बच्चा छुट्टीमे जे आलससँ आबि गेल अछी ओकरा भगाउ एहि साल हमसभके टोप करबाक अछी।
सही कहलंनी छुटी रूटीन हमर पढ़ाइ लिखाइके रूटीन पूरा बिगड़ि गेल छल आब फेरसँ बिहान उठके समय पर होमवर्क करके आदत बनाय पड़त।
हँ आ फेरसँ खेल कूद सेहो शुरू भऽ जेतक सुनलहुँ अछि एहि महिना अंतर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता छै तोहे खेलब नहि
हँ हँ छुट्टीमे हमरोज साँझके मे मैदानमे प्रैक्टिस करै छलहुँ आब असकुलके टीम्मे जगह बनाबैके अछि हमरो चित्रकला प्रतियोगिता मे भाग लेब छै, छुट्टी मे माय सासस मधुबनी पेंटिंग सिखलहु अछि ई तऽ बड़ा नीक बात मतलब असकूल खुजला से हमरा सबके अपन अपन हुनर देखाबैके मौका फेरसँ भेटैत छै।
हँ देखू छुट्टी आराम लेल जरूरी छै इसकुल विकास लेल जरूरी छै जेना गाछके बढ़य लेल धूप चाही आ पनिओ चाही।
तों तऽ बड़ पैघ बात बाजि देलहो हँ यए सही कहैत छै चल प प्रण करैत छी जे एहि साल खूब मन लगा के पढ़ब आ इसकुलके नाम रौशन करब।
हँ देखो अहाँके एगो पैघ ब बाजी गप कहै छियै हमे आ हा लंच में कह कहली तोहर टिफिन हम खाय माय कहे छली तोहर माय के आलू पराठा बड़ नीक बनैत छै।
हां हां हां, ठीक छै मुदा तोहर टिफिन के लिट्टी चोखा हमको हमरो खाएके बाद अछि, चल घण्टी बजि गेल क्लास चलै छी।
चलू तबऽ आ बाल बुतरूके देखौ अब इसकुलके कलासके घण्टी बज गेल तऽ इसकुल उस्कुलमे अब जे पढ़ाइ होवै छै जेना देख कऽ पढ़य करय पड़ै छै।
हां हां। और घर जा कर के फेर खाना पानि भी त देखयके रहै छै।
हां, लड़की मने त यही सब काज छै ने घर घरो के काज कर के स्कुल आबे के पड़े छै और स्कुलो से जा के घर के
आज पुत्तर पड़े छै। लड़की के जीवन बिना कष्ट त भाय हां, लड़की मने त यही सब काज छै ने घर घरो के काज कर के स्कुल आबे के पड़े छै और स्कुलो से जा के घर के
छोट छोट बाल बुतरु के जे छोट भाय बहिन जे छथिन ने थिन ने हुनका सब वास्ते खाना सब बना के आबे पड़े छै इसकुल।
हां। हां हमरो घर खाना बनाय के अबै छियै। हम जादा तबियत ठीक नहि रहैत ते, ओकरो कुछ हेल्प। त हमर चाहिेये। त हम कर के आबे छी।
न नहि जरूरी छै, जेना हमरा आरसँ सुख नहि मिलै छै मायके त आजकलके दिनमे आ फेर पुतहुसभ कैसन ढुकी न ढुकी त ओ का सुख मिलतै
तै।
जेना एगो कहावत छै, कि बेटी के माय बने रानी आ बूढ़ारी मे भरे पानी।
कहलहुं, सही कहलहुं।
त।
तब रातिमे खाना बनबै छी?
हँ एखन अभी त स्कुल से जा के बाद घर और फिर तनिका घर झाड़ु उड़ू क लेब ओकर बाद फिर रात्रि के भोजन पानी के व्यवस्था
हां करब। अच्छा। भाय बहिन सब छोट
हँ अभी त छोट छथिन सब त फिर भी तनिका मदद कर दै छथिन जेना झाड़ू बर्तन ई सब कर दै छथिन।
अच्छा अच्छा। सब्जी उबजी तब जी जीतो माय बैठल बैठल क दै छथिन। अच्छा।
अच्छा अहाँ जे दही आनलहु हे से घरमे जमएल छलहु।
हां घरमे जमाएल छलियै। अच्छा।
बड़ा नीक जामल छै अहााँके घर के दही, जेना एकदम थका थका मोटा दही छै।
हँ तऽ दही जमब समय ने। ओकरा मे मिल्क पाउडर। बै। छैना। मिल्क पडर दूध । वला पाउडर ओ डाल देब ने हां। तऽ दही एकदम थका जम।
अच्छा।
दूध खोलते रहै उस। उी समय डाल देब। तऽ दही एकदम थका जमी।
एकदम कलजी जैसन बाजार नियर ने।
हँ हँ हँ। हँ।
हमरा अर घरमे तऽ हरियर मिरचाइ डालि दे देतौन।
अच्छा।
हँ दूगो हरियर मिरचाई माय कहे छथिन कि जेना हँ जेना मट्टी के हड़िया मे दूध के सुसुम कऽ के धो देब आ मे तनिका।
जोर बत । आकर बाद ओ ओकर के खूब मिला देब आगो हरियर मिरचाइ डंटी लगल डाल देब ओकरो से खूब थक ज छै हरियर मिरचाइ। छ ।
हँ खूब थका जमाय छै।
ओ हमरा तऽ नहि जानकारी रहै।
न तऽ हँ कहियो कऽ के देखब खूब थका जमाै छै दही आ वाह। हँ आ ओकरा आर सङगे जेना अहाँ अपने खााय बना अथी। जे चूड़ा बासमती चूड़ा जे खाय जे खूब मह्कइ छै ओकरारके तनिका गुड़ रख देब
फिर खा के देखू कितना नीक लगे छै खाय मे। दही चूड़ा। त नीक लगै छै, ओकरा आर मे जे तनिका गुड़ रख देब ने त ठंडा हो जाइ छै। ह ह दही चूड़ा तऽ बड़ा नीक लगै।
हँ।
चलू तब। आब होमवर्क सभ बनि गेल छै।
त बना के त अयने छियै इसकुल से घर से त देखहो आब मास्टर की पूछब तब ने।
अच्छा।
हुं चलु।
ठीक, ठीक छै फिर, हँ ठीक छै।